हँ, गै की हाल ऐ।
सहिये हाल ऐ, कहियौ अहां अपन? हमर तऽ ठीके छै।
बढ़िया छै यौ कत्ता छी? ऐं
कहियौ अप्पन
कत्ता छी अपने के
अपने के ते अभी छी दोकाने पर
ऐ आब से दोकानो पर बैसे लागलौ यौ?
की करबै अहूँ तब बैठय छी डैरी फार्मर तऽ हमरा देख खय पड़तय नै कनी की कहै छीयै आय काएल के स्टाप भाएग जाए हय। हां भेलै
सब।
भेलय दाएल नै-नै-नै चूड़ा-दही आ दूगो आम खाके ऐलू
ए कोन आम छलै यौ?
कलकतिए अभी चलै हय, काका जी वाला गाछ मे छले।
ओ काकाजी
हां।
हां।
अहाँ के भेलय?
हां।
अ की सब भेलय?
भेलय यै रोटी-चोखा।
ऊंह तब तै झमका देलिए अहाँ तै
सौच रहल छी जाय छीयै आम लेबे लै मालदह।
मार्केट से
हूं।
स-सड़ल तरल नै लेब सड़ल-तरल नै लेब।
हां।
सड़ल-तलर नै लेब।
नै-नै सड़ल नै लेबय।
ऐखेन अहाँके कनिया ठीक हे कि नै?
हां यौ।
हेयौ भौजी से मिलेबो नै करै छी?
ऐं
भौजी से कहियो मिलेबौ नै करय छी।
एह यौ भौजी एह आउ नै रैब दिना अहां रैब दिना आउ नै रैव दिना मिलाबै छी।
खिसयेल यै की भउजी हमरा पर?
ए अहाँ पर केना खिसयैल हैत अहाँके तऽ चिन्हबो नै करय यै भौजी।
हुं।
तब अभी कता छी अहाँ?
अभी घरे पर छी।
घरे पर?
हँ।
ओतऽ नैय गेलियै फारम में?
फारम में गेल छलियै कनिक छै तबियत खराब पप्पा के।
ओ।
हँ तऽ अभिये एलियए कनीक सानी-तानी बना कऽ एलियै ओकरा सबके गोबर-तोबर साफ कऽ देलियए आब कनि काल में जेबै तऽ कनिक नहा देबै ओकरो सबके न गर्मी लागै छैय।
हँ हँ गर्मी तऽ सबके लागै छै।
हँ तऽ कनिक ओकरो सबके नहा देबै आ कनिक एक दू बेर चोकर-तोकर आ रोटी सब दऽ गेल छै आदमी सब से सब दऽ देबै मिला देबै। तयके बाद तऽ निश्चिन्ते रहब।
अभी पियै छी की नैय?
दूध उम्म की कहू अभी दूध भऽ कहाँ रहल छैय सबके गाभिन छैय न सब।
ओ
हँ तऽ सबके तऽ बुझबे करै छियै की केहेन भऽ गेल छै।
एक्को गो नैय दैया दूध?
दूध तऽ दै छै एक दूगो लेकिन एक दू पता नैय ए एगो के कुनो के एगो-दूगो के दूध न से कनिक नून जेना लागै छै कियै?
ओ गाभीन छै अय दुआरे।
ओ से बात छैय मतलब ओकरा नैय दुहियए सएह न?
हँ छोइड़ दियौ आब ओकरा।
ओ नैय, नैय-नैय ओकरा बहुत दिन पर दुहने छेलियै तय दुआरे।
ओ नैय दुहबै आब।
ओ हँ आब छोइड़ देबै आब दूगो फेर सोचलियै आनऽ के।
हँ बन्हिआँ आनब।
हँ। सोचऽ और सब की कहू बड महगा भऽ गेला यौ चोकर।
हँ केना देलक?
हमरा तऽ देलक लागैआ लगभग आठ सो लागैया।
पाँच सो?
हँ।
तऽ अहाँके तऽ सस्तेमें देलऽक।
आठ सो की
न तो बीस में देने होतिओ।
न्न नैय याद अय यौ हमरा कुन लैय छियै अहाँ?
हम तऽ लै छियै कोनो लऽ लै छियै अतऽ से हम लैय छियै राँटी चौक से।
राँटी चौक स अतऽ जे यैय गुमती के पीछा जे भूस भूस्साओ बेचैया?
नैय यौ ओय से आगा बैंक जे है राँटी में नै एगो बैंक अइछ?
हम्म बुइझ गेलौं बुइझ गेलौं।
पेलेऽ।
नहा सुना लेलियै की।
हँ नहा सुना के एगो कोचिंग केलहु ओहिके बाद एलहु दुकान पर आ एगो स्टाफ नहि आयल छथि। सुकड़ छै न ओकनी मुस्लिम छै। नवाज तवाज पहिर कऽ एत उ।
हँ तऽ ठीके छै अपने कखनो काल क रहयौ।
हँ अपने रहबै से आ कनि स्टाफ रहै से।
हँ।
अन्तर भऽ जाइ छै न।
ह आ खाना पीना कखन हेतै।
खाना पीना हुएह बारह एक बजे।
की सब बनि रहल छै यौ।
दालि भात चोखा भिण्डीके भुजिया चलतै।
हँ तऽ काल्हि तऽ खेने छलेलहुँं मसाल्ला वाला माछ तऽ आइके सादा नहि खेबै।
हँ तऽ सादा खै पड़तै आब रोज माछ। सााबन।
हँ हँ तऽ मन। हूं बन्दो भऽ जेतै।
हँ एक महीना नहि खाायके छै।
फेर एक महिना बन्द हेतै फेर एकमहिनााक बाद दुर्गपुजा आबि जेतै।
ह एक तै दुआरे कनिक चाहै छी जे खा लू बढ़िआँ से।
ओ तऽ कथी रोज रोज मीटे माछ खेबै तऽ।
नहि नहि अपन पोखैरमे छलै गिरल बहुते दिनके बाद लेलियै। कहलिए ल लै छी पाइ नई ताई लऽ गई है ओइमे खाली माछ लऽ के आबि गेलहु।
ओहिमे नालियो के पानि गिरैया की ककरो।
सबके पानि गिरे है बाथरूम से लऽ के नाली के।
एह उएह वाला माछ खेलौॅं हें अहाँ।
आ की करबै सभ खायके हमिय टा खााय छी अहूँ सब नहि खाइ छीयै ओहो तऽ बाजारे लगल होतै बेचे लए।
ताहि दुआरे तऽ हम माछे नहि खाइ छियै ने सबसँ मेन।
मुर्गा खाइ छियै न अंडा खाइ छियै न।
आं।
फ्लाव भेलै न वएह।
हँ सेहै बात छै। आ रातिमे बात केलियै की नहि ओकरासँ।
ककरासँ भास्कर से।
हँ।
कहाँ केलियै यौ।
ह। नहि अहाँ के केने छले अहाँ उठेबे नहि केलियै कत रहे छीय अहां पता नहि बड़। आदमी यहाँ भऽ गेलो है।
टाइम कए बजे केने छै।
अहाँ हमरा फोन केने छलहु तऽ के नेट्टी दू मिनट बात केयने छल अहाँके। हँ काइल।
बो।
अ अहाँ तऽ कोचिंगो जाइत हयब लागैया डिफेंडरे मे।
नै- नै थार लेलु एगो लबका उहे मे जाइ छी।
गेले यौ एह एह हिला देलियै अहाँ त।
तो थार लेलकै भाय साहब एगो बगलेमे हमर।
एह।
उ आबेया रोज हमरा लय लए आ जाइ छी हम ओकरे गाड़ी पर बैठके।
एह।
आधा घंटा बाद फेर निकलब एगो कोचिंग।
ओ आब कहिया भोज अय यौ गाममे।
आब दस दिन बाद अछि।
दस दिन बाद।
ह बियाह बला एगो।
एह भऽ गेलै। हमरो सबके कनी कऽ बजा लिअ हमहुँ सब कनी खेबै।
अहाँसभके तऽ बजाबिते छी अहाँ कहय छी हमरा आबै वला हेबे नै अछि।
आ पता नै कोइ एकटा आदमी खतम भ गेलै य से आयल छैय मंदिर पर जराबे लऽ।
ओ डीजे तीजे आब त सऽब डीजेे लऽ जाइ छैय।
बुझियौ हम त कहै छियै आब की कहू आर्केस्ट्रे नचा देतै सएह ठीक रहतै नय।
नै- नै ओते आब ओहो होइए वला छैय दू हजार अठाइस तक देखियौ।
हँ।
समयके अनुसार।
हँ। आ सुनलौं हैं कि अहाँ गुमती परका जमीन बेच देलियै।
हँ हमर बेच देलियै कनि ओयमे झंझट छलै।
ओ आ बेटा कतऽ ये अहाँके।
गेलत इसकुल बेटा हमर। अहाँके बेटा कत अइछ।
हमर बेटा गेलए पढ़े लए।
पढ़ै लए।
हँ। की कहू एगो कम्प्यूटरके क्लास धरा देने छियै कहै छियै कनिक सीख कमसँ कम उहो त ओहो के लायक त रहबैं।
आ नै सिखत तकरो डायरीमे घुसाउ, गोबरे उठेत तय गायए क सेवा करतै। हँ नै पढ़ै लिखे त दियौ ओकरा इहेमे।
आ- आ सुमित कहै छले चाय गरम चाय लेबै चाय। हँ कहै छले चाय लेबै
चायके दोकान खोललक।
हँ कहै छले चाय गरम चाय लऽ लियअ।
आ ओकरा त रोज देखै छियै मंडिल जाइत यौ।
हँ यौ हमहुँ देखने छलियै काइल आइ देखलियै दोकान पर पान खाय छले कहलियै की पानो शुरू क देलियै की।
हँ।
त कहैये नै-नै- नै- नै- नै दोसर लए लय छी दोसर लए। हमरा फेर कोहईयै ओहै मार मार मार मार मार मार।
ओ चाय गरम चाय।
हँअ हँ लेवनटी।
तो छोड़ू ओकरा उहै सब करै में न मोन लगै तऽ करऽ दियौ।
हूँ।
एगो मास्टरजी हमरा मिलखिन हँ ओकरा तऽ चिन्हतो होबै अहाँ।
के?
प्रभास जी के।
एह ही ही।
अपना आर के जे पढ़े पढ़ेने रहे पोन पर मारै झुका के।
हँ की कहै छेलै?
कहै छलै की कतअ रहै छऽ आइ-काइल हम कहलिये रहै छी सर
कहलियै नैय अहीं लग ऐब एब्बो करब तऽ।
आब की कहियै अपना आरके गुरु छथिन तऽ आब की कैह सकै छी।
हूं। कहिया एबै यौ रैब दिन एबै कि नैय एबै से कहू अहाँ सीधा।
रैब दिन अहाँ कए बजे फ्री रहब?
रैब दिना हम भैर दिना फ्री छी। जैय बजेसँ कहू। छऽ अ पा साढ़े पाँचे बजे स चलब अहाँ लए।
चलू हम आठ बजे ऐब।
हँ आइ कहै आइ कहै छी काइल करै छी आबै छी नैय की छै यौ हँ।
आठ नैय तऽ साढ़े सात बजे अबै छै रैब के काइल तऽ एले छलू बारह बजे।
झूट्ठे के बुुरबक बनाबै छी हमरा।
काइल नैय ऐल छलू?
झूट्ठे के बुरबक की बुझै छियौ अहाँ आँ। झूट्ठो के बुरबक बनाबै छी।
अहाँ की बुझै छी हिमानंशुजी यौ नैय पान खिबै छी कहियो नैय कुछ चाय पीबै छी हमहीं अहाँ रोज अहाँके पान चाय पीबै छी।
एक हफ्ता स हैया आइ आबै छी यौ हैया काइल आबै छी यौ हैया परसू आबै छी यौ आ आबै छी नहिये। फोन पर गप्प देलासँ नै हैत बुझलियै कि नै।
एब तऽ पान खिबऽ पड़त।
पान की अहाँके ठण्डो पिएब चलू।
आहाँ खाली भऽ गप दय छी आबै छी तऽ भाइग जाय छी आहाँ घर में भौजी संगे रहै छी घुसियैल।
आब की की करियै अहाँके बियाह हैत तऽ अहाँ नै रहबै से कहू।
हम तऽ नै रहबै हम तऽ बियाहे नै करब।
कियै नै करब?
हम बियाह नै करब देखबै अहाँ।
कियै नै करब?
एगो छै कनी दिक्कत वला बात विवाह करै में।
कहू न मिलबे नै करत कोई तऽ करब ककरा स।
हँ यौ हिमांशु जी! अहाँ तऽ सब बुझै छियै।
हँ। तऽ पता य, तयौ आहा पूछे छी। आ।
अहाँके खाना की सब बनते आय यों?
हम्मर खाना बनल लागे य। अभी बेने रहलै, भात, आ कटहर के सब्जी।
एह तब तऽ अहाँ जाय -जाय कऽ देलियै।
हू आ कनी खमर। दाइजी सेहो आबै छथिन, एयबै राँटी चौक पर, कनिक देखाबै लए। कोनो डॉक्टर छै आँख के?
हँ- हँ एतबै नै।
हँ, ओकरे लगायब।